हुँ एहि सीजनके पहिल आम मार्केटमे उतर गेलए
हँ तऽ आब तऽ बम्बइयओ बीत रहल अछि मालदह भेल जर्दालु भेल इ सब अखन जे छै बड तेज चल रहलिए
एकदम ई सब तऽ छैहे आ अपन गाछक खिरबा घोर पचार ओहो आब शुरुआत भऽ रहल अछि पकैके
हँ तऽ बिज्जू सभ जे छियै से अपने आपमे बड़ विशिष्ट चीज छियै आहि आइ काल् देख रहलियै बिजू के चलन कम भऽ रहल हे आ जे खिरवा घोर पाछार कइह रहल है से तऽ एहन सुन्दर चीज छियै जे खिरवा तऽ ताहि त रहै क छै जे ओ में जे छै से घुुरछियाल घुुरछिियल जे रहे छै ओकर गुद्दे खाय मे काट के खाय मे बेसी मोन लगै छै आ चूड़ा सङ्गे खायवला ई नहि छी एक एहि लेल तऽ मालदह लिअ बम्बई के सीजन मे बम्बई लिअ ईसभ जे छै से बड़ बढ़िया लगै छै छै
माल मालदह बम्बइ तऽ ठीके लेकिन हम गेल छलहुँ की कहैत छै एखन बाबा के सारापर ओहिठाम देखलियै सरियो आमसब खूब बढ़ियां एहिबेर बढ़ियां मात्रामे की कहैत छै फड़लैए गाछमे
बट फर लै या तऽ ओ तऽ बाबाके सारा वला जे कहैत छै से तऽ मालदहके आँठी छियै हालाँकि ओकर खोइछा कनि कनि बीजू मे मोट भऽ गेलैया लेकिन होइ छै बड़ सुन्दर आम
ओ होइते छेहे आ एहि बेर असल मे की भेलै जे बहुत रास आम बाहर नहि जा सकलै भारत से तऽ जे आम भारत मे बच बचले या ताहि दुआरे मार्केट मे देखै छियै बहुत रास आम एखन वेराइटी वेराइटीे उपलब्ध छै
मुदा इहो गप् छै जे एहिबेर जे छै से अपन सब दिस जे छै से आम ग गरबरा गेलै मज्जर तऽ बड्ड सुन्दर भेलै मुदा मज्जरी नीक रहितो जे छै से सबटा सुखा गेलै बरखा समयपर नहि भेलै बरखे भेलै तऽ अति भऽ गेलै ओ पा्थर खसलै एहि सबसे जे छै से अपनासब दिशका तऽ बड्ड क्षति भेलैए मुदा तैयो जेकरा भेलै
हाँ ओकरो एकटा देखेबे कयल परिणाम देखेबे कयल जे सरिसो पाही मे जे आम के त्यौहार होइ छलए पाबन जे आमके होइ छलए ओहो एहिबेर नहि भेलए
हँ तऽ एहिबेर फ फड़बे कम केलियै फड़तै कम तऽ ओकर केना नहि अपना सबके पड़त आ संगहि जे छै से बाहरसे जे आम अबैए से तैओ पैत राखन रहल अपनासब लेलए जे बाहरक आम जे छै से बाजार में अछि हालँकि ओ तैओ ओकर सौ मे दू किलो अधिकतर सएह चलि रहल छै
हाँ एहि बेर एकटा ओर देखलियै समाचार मे देखलियै जे भारत के जे आम छै खास कऽ कऽ अपनासभ दिसका जे आम अई
अच्छा
से कतहु बाहर जाओ नहि पाबि रहल अ जेना जापाने क उदाहरण देखलियै एकटा जे जापान अपन सभक आमके घुरा देलक ओ कहलकै जे एकरा की कहै छै बढ़ियां से एकरा की कहै छै बढ़ियां से स्टीम ट्रीटमेंट दऽ कऽ पठाओल नहि जा रहल अ ताहि दु त दुआरे ओ की कहै छै एकरा तऽ घुरा देलक
यौ से पछिलो साल अमेरिको किछु गाड़ी गेल रहै जेकि ओ घुमा देल गेलै जे ओकर स्तर कहलकै कने नीक नहि अछि तहि दुआारे तऽ एक्सपोर्ट जे नहि होइत छै ने तऽ आन ठाम नहि जाइए तऽ अपनासब ल ओना भनै अइछ खाये पिये जोगरक कनि कम पाई मे भेटयै सब ले तऽ वएह बढ़िया एक्सपोर्ट जे छियै से तऽ छियैहे अपन जगहपर र देशके आय भेटतै ओ अपन जगहपर भैटतै अपना सबके खाइ लए तऽ इएह भने अछि
से तऽ एकटा अपनासभ दिस अछि मिथिलाञ्चल के परम्परामे देखबे केलियै भोजसब जे होइया ओहिमे कते मोन से लोक आम खुआबै छै आ बरियाती लऽ लियअ बरियाती मे जे अपनासब जाइ छी तऽ सरियती वला सब आबेश से कतेक तरह काम अपनासब लए रखने रहै छै जोगा के
हँ हँ से तऽ छैहे आ नौ तीमन सङ्गे सङ्गे जे छै जे ओकर उपरसँ आम खाइ लेल जे छै से होर मचल रहैए अपनासभ जे छै से ओहिमे कोशिश करैत छी जे के कते खा सकै छी केओ केओ एखनो पचासो साठिटा खेनिहार मालदह वला सभ भेटै छथि
हँ हम अपने देखने छलियै हम अपना की कहैत छै हम जे खाइत छी हम साठि बासठ एकटा मालदहसँ एना घीच दै छियै जेना मतलब किछु नहि बुझै छियै एकरा
त कि नहि पातरि खोंइचा होइ छै गुद्दा होइ छै ओकरा जे छै से खायमे जे छै मोन लगैत से तऽ कहयवला गप्पे नहि अछि अपनासभ जे छै से तऽ ओना घरपर सेहो चूड़ा दूध आम इहो सब खाइमे नीके लगै छै लेकिन भोज भातमे जे रहै छै ओकर तऽ आनन्दे न छै
असलमे आम भोजमे खायके एकटा सभसँ बेसी कारण की अछि ओतय हँसी मजाकमे लगिते नहि छै जे बोझ कोनो छै आरामसँ हँसी मजाक म लोक दस बारह टा तऽ एना बच्चा सभ घीच दै छै
छैहे कि नहि आ ताहूमे जे छै से मुट्ठी काटिके देल जाइ छै आ आग्रह सङ्गे यौ लिअ कनि और लिअ एतबे केना हेतै यौ कनि फलनाँ के दिऔन कनि चिलना के दिऔन कनि लौग में बैसल छैथ कनि हूनको दिऔन इ सब त आनंद जे छै से बढ़ाइए दै छै
एकदम बढ़ा दै छै आ इएहटा नहि बढ़ा दै छै आनंद इहो बढ़ा दै छै जे लोकसभ आम क एतेक मनोरंजक नाम राखि दैत छै जे अहाँ हँसैत हँसैत लोटपोट भऽ जाउ हम एकटा जेना उ उदाहरण दऽ कऽ कहै छी एकटा आमके नाम हम सुनलियै मुकली भोग जखन हम एकर बारे मे पता केलहुँ जे ई मुकलि भोग छी की तऽ पता चल चलल ई किछु खास नहि ई खास तरहक आम छी जकरा मुकुल नामके लोक बनौलथि हे तैयार केलथि है ई कलम लगा कऽ तऽ ओ अपन नाम पर एकरा मुकली भोग राखि देलक
वाह ई तऽ अपनासभ ओहिठाम होइते छै आ बिज्जुओसभ सभके जे छै से तै प्र प्रसिद्ध आमसभके अतिरिक्त जे छै से बिज्जुओसभके चला चलती तैं बढ़ल छै कि रंग बिरंगक बीजू होइ छै आ बीजू सस्तो होइ छै यो कमो पायवला खा सकैए कनी बेसिओ भेट सकैए तखन अधिकतर बीजू होइत छै कनि छोट से तऽ छैहे लेकिन स्वाद नव तरहक भेटै छै
आ आमके जे ई महोत्सव अबैया अपनासभके एकर एकटा सभसँ पैघ खुशी के गप कहैत छी जे आम न‌इहो पसीन करैत छथि एक तऽ ओहन लोक छथि नहि आ जे न‌इहो पसीन करैत छथि हुनको सभ ला आमक जे ई रहै छनि समय एतेक नीक रहैत छनि सभगोटा एहि समयमे असलमे गर्मी छुट्टी रहैत छै त सब जे गाम अबैया तऽ ओ गाम आबि के कलम मे आमक कलम मे क्रिकेट खेलयके जे मजा छै ओ तऽ कहि नहि सकै छी हम अहाँके कते मोन लगे छै गाम में जखन कलम मे क्रिकेट खेलाइ छी आ बॉल आम पर चल जाइ छै चाहे अहाँ सब घुमि रहल छी कलम मे अपना सब आ आम खसल आ आम लऽ कऽ भागि गेलहुँ आ पाछू से लोक कहि रहल है हे हे हे हे हे
ह ह ह ह इ तऽ बड नीक गप कहलऊ आ एहि संगे छै गाछ पक्कु आम आम खसले गोटे गेद पड़ले ओहि गछपक्कू आम खसले ओ आम उठा खाय के एकटाल जे आनन्द भेटि छै
एकदम आइ हम जेना कहै छी आइ हमसभ क्रिकेट खेला जे रहल छलहुँ तऽ भायजी जे मारलखिन गेदके तऽ आमके लगले दू तीन टा आम खसल सभ ओहिठाम बैट बॉल
एना भेलै
एकदम एकदम
ई तऽ बेजाय गप्प नहि कहलहुँ अहाँ ई तऽ बड़ मोन लगू हेतै
होइते छै हम तऽ अपन बाहरी दोस्तसभकेँ सेहो कहैत छियनि जे आउ यौ कनि क अहाँ देखियौ हमरा सब ओहिठाम आउ देखियौ आम खेनाइ की होइ छै भोज लोको केना आम खाइया आमक समय के मनोरंजन की छियै आ गाछ पर चढ़ आम तोड़ै के जे मजा अछि ओ हम कहि नहि सकैत छी जखन गर्मी मे अहाँ गाछ पर आम तोड़ि रहल छी लोक तऽ ओना ट्री हाउस बनबैया अपना सबके गाममे आमक समय मे तऽ एकदम हरही सुरही लोक ट्री हाउस बनाक गाछ पड़ रहेै या आम दुआारे
ह कि नहि आम आम छियै आम के बिना जे छै से किछो भयए नहि सकैत छै किछु आम सनक किछु नहि एहन मधुर किछु नहि एहन जोकरक किछु नहि
आम के देख के एकटा और चीज बड मोन लगे छै आम असल मे देखियो तऽ एकटा जरिया बनि जाइए जे दस गोटाए आबि कऽ बैसैए आमपर आम खाइए गप्प करैए आ एकटा मतलब माहौल बनि जाइत छै बड सुन्दर माहौल बनै छै आम दुआरे
तहिना ने अलफेन्जो जे अछि बड़ प्रसिद्ध अछि महाराष्ट्र दिशका अपना सब ओहिठाम तऽ नहि होइया मुद्दा अलफेंजो के सुनै छियै जे ओना एक सए रुपैए पीसके हिसाबसँ सेहो भेटै छै एकटाके दाम एक सए रुपैआ आ अपनोसभक ओहिठामक आम य एकटा तऽ आओर बड् सुन्दर चीज छै नीक जँकाँ जेँ अम्मट बनाओल जाइए तऽ ओ तखन तऽ अपनासभके आमके आनन्द जे छै से साल भरि ल के मौका भेटैया आ पातर चितर चकचक चिकन चुनमुन आमठ जे होइ छै पापड़ सनक हुए तैयो बडड़ड सुन्दर आ मोटगर रहै छै तऽ ओकरो घोरि कऽ खाइमे कतेक नीक लगै छै ओहो आमेके जे छै से साल भरि मोन पड़ैए जोकरक बड्ड नीक वोस बनैए
हँ यौ यौ एकटा आओर गप हम देखलियै पारम्परिक आम तऽ अछि ई सीडलेस आम जे अछि ओकर कतरा काटि के जे देखाओल जाइय असलियतो मे य हम तऽ देखलियै आँखि से ओ ओहने होइ ओहिमे तऽ बिए नहि होइत छै यौ कतरा खायके जे मजा अछि ओकर ओ पारम्परिक आम सँ कनि हटि कऽ हमरा लागल
ओ तऽ नीक हेबे करतै आ जतेक गुदगर आम रहए ओहिमे आठी पातर रहै ओ तऽ सभके नीक लगबे करतनि आ अपनासभ ओहिठाम तऽ अनेरो मिथिलाञ्चल मे जे छै से कतरा काटिक खाइसँ बेसी नीक छै जेकि लोक मुट्ठा कटलनि आओ तकर बाद चोभा लगाकऽ जे छै से कए गोटा के तऽ एहनो देखने छियै जे बड़का बड़का बाल्टी रखने रहै छैथ मु्ठा काट कटल रहै छनि आ ओहि पर जे चोभा मारैत रहै छथि ई आनन्द आनठाम कतय ई तऽ अपने सभके एहन सोहनगर लगैए
हँ सेहो छै आ दोसर गप की छै हमरा एकटा कहियो बुझैमे नहि आयल जे आम खााय लए लोक छुरी काँटा के इस्तेमाल करै आम तऽ छियै चोभा मारु आ खौ मौनसँ खौ
भनै गप कहलहुँ मोनो लगले एही बहाने जे छै से अपनासभ एकटा नीक गप पर चर्चा कयलहुँ
हँं हँ बड मोन लगै